छा ति करी?
हा हाणे दाल ऐ खिचड़ी चाढ़े रखी तवाखें ॿुधया न हाणे खिचड़ी चाढ़दम।
हा
चाढ़ी आ हाणे खिचिणी ॾिसां हाण हाल छा थी विया आहिनि खिचड़ीअ जा,? मन्दिर
न ईंदीतव छा खिचणी चाड़ण
न ईंदी त आहे लेकिन जेकी हुनमें मज़ो ईंदो आहे न साईं बाबा वारी में उहा न ठाहंदी ईअं, पर अॼु चङा म इअं आहिनि त ॾींदा माखें घर वारा मूंखे बत्ती सॼो जो सॼो पैकेट निपटाए छॾियो मान मां अधु कटोरीअ में ह
ता कीअं ठाहीदां आहियो खिचड़ी साई ॿाबा वारी?
असां साईं बाबा वारी खिचड़ी बसर विंजदा असां साईं बाबा खिचणी, बसर घटि विंजदा आहियूं जीअं साईं बाबा वारी खिचड़ी ठहंदी आहे न हुन में ब असां घटि‌ आहियूं पो बसरु कटे करे सन्ना विझी करे ऐं पोइ अन
थूम वूम न पवंदी आ
थूम असांजे मथियां आ, उहे न विझंदा आहिनि, असां विझंदा आहियूं।
ह्म
त उ विझी करे ॻाढो त ना आहे न, थोड़ो सो वधीक बि न हल्को सो ॻाढ़ो
हा
हा ॻा़ङो करे- करे, पोइ हुनमें एन जिअं चांवर ऐं दाल थी विझे आहे न पो उन हथ मसाला विझ लुण विझु, मिर्च विझु, थोड़ी हेड इन खे सीटी लॻराइंदा पाणी विझी करे
बस
हा, तव्हां कीअं ठाईंदा आहियो?
साईं बाबा वारी खिचड़ी पुछाव ती, ॿी त ठीकु आहे ॿी त सादी हूंदी आहे न
त सांई बाबा वारी खिचङी ईंअं ई त ठहंदी आह। टमाटो वमाटो त मां उहोई त ॿुधाई मांव तव्हांखे
हा ठीकु आ न, समझी वयम समझी
छा जो गोड़ तव पुठियां?
ईआ मोटर पी हले पई घर में, पाणी तो चढ़े मथे, हा एॾी जोर सां ॾाढो आवाज़ तसि
ॿुधाय थी मां चालू आए मां चालू आय
हा माली मज़ाली छा कयूं? ॾाढो वधीक आवाज़ तस न
ॿियो ॿुधायो?
त बॉम्बे में छा- छा घुमी आयव?
मां बॉम्बे में घुमी आयमि न, अ न
काॾे वई हुअमि छा चइबो आ?
जू म जुहू चोपाटी वई हुयमि।
वरी
किय हो जू चोपाटी किय हो?
जू चौपाटी हम्म समुद्र हो समुद्र। अउ जेको हुन वञण रस्तो हुयो आय हाय ॾाढो मस्त हुयो अउ उहो छा चइबो आहे हुनखे जेकी ड्रीम मरीम ड्रीम छा चइबो आहे हुनखे होॾे घुमी
हा मरीन ड्राइव भी घुमी आयम। हुते मुंहिंजो भा मां वयम वेठा हुआसीं मस्त हुते। ॾाढो मज़ो अचे रात यो यारहां थी विया असांखे घर ईंन्दे ईदे ॿारहं थी विया असांखे घर ईंन्दे इंदे।
अच्छा
हम्म
ॿियो किॾे विया हुयव?
हुतां खा त पेसुस ते वया वासी। हुते ॿ टे कपड़ा वता जींस वती टॉप वतो शर्ट कुर्ती वती।
सस्ता हूंदा आहिन कपड़ा हुते?
हा शूज वतो मूंखे चयई सतरहें में शूज आ लेकिन मां चउ चईं सें में शूज कराए मांस हुनखां। साढी छहें सें वारी कुर्ती पो चईं अढाई सौ में कुर्तियूं वठी आईमांस।
भाव ॾाढो लाहे वतो?
हा अघ ॾाढा वधाये वधाये पया ॿुधाइन अउ शू एॾो मस्त मिलियो आ न। पुछोयो ई न तन ॾिसी करे हैरान थी वयम ॾाढो वणियो मूंखे दिल ते लॻी वियो। हा भा कुछ क हम्म हम्म
सुठी ॻाल आ ॿियो काॾे विया लिंकिंग रोड ते छा करे आयव? वया हुआ लिंकिंग रोड वया हुआव?
लिंकिंग रोड वई हुअम। हिकु ॾोर वारी कुर्ती वठी आयम जेकी मूंखे खपे पई जेकी पुठां ॾोर थी अचे अॼकल एडजस्ट करण वारी। अऊ उहा वठी आयम ऐं हिक जींस वठी आयम हाणे जेके हलंनत्यू न अॼ कल ॾीलीयू जींसूं।
कोरियन जेके चइन ता पिया अॼ कल्ह। रवाजन में छा कयु वठी आयम उआवारी।
पो हुनखां पो जुहू चौपाटी वियासीं जुहु चौपाटी ते असां घंटो ॾेड वेठासीं। पो वरी हुते ॾाढो नाश्तो हैवी मतलब ॾाढो महंगो महंगो होयो। पो ॿाहिर निकरी करे डोमिनोस मेंसां पिज़्ज़ा खाधोसी। उते लावा केक पिज़ा लावा केक अऊ गारलिक ब्रेड। हे टिन जो कोम्बो पो मिले त उहो कोम्बो वतोंसीं। त असां टई ॾेढ़न अध अध खादो सी।
अच्छा केर केर ट्रे केर केर मामे ओ जो पुट मासी न बुआ जो पुट्र।
हिक बुआ यो पुट हो मुंहिंजी हिक मुंहिंजो भाउ हुयो हिक मां हुयम।
हा।
हा।
बढिया -बढ़िया।
मज़ो आयव उते घुमण में? गुरुद्वारे वई हुयम, हुते मेन अमृतिवृंदा वईयम अमृतिलो घुमी आहियम ॾाढो मस्त किर्तन थे पियो उते। तव्हां बि केॾी महिल वञो त घुमी अचजो, उल्हासनगर में दरबार त ठयल तव। गुर नानक जी, गुरू हा -हागुरू नानक गुरू नानक दरबार करके हाला गुरुद्वारो कर के ईअं ठतल तव, हुते रिंकू वीर जी कीर्तन कंदा तव। हुते न घुमी फिरी अचीजो। घुमी फिरी न थोड़ो किर्तन विर्तन बुधी अच जो असुर जो वञी करे, मज़ो ईंदो तांखे लॻंदव स्वर्ग में वेठी आहियां ॾाढो- ॾाढो सुठो पियो लॻे ईअं मन खे शांती बि मिले हुते।
अच्छा।
हा।
ॿियो काडे विया हुयव?
अऊं मुंहिंजी भाभीअ घर वयासीं उल्हासनगर हुन मूंखे ॿ ट्रे जगहु ॿुधायईंं, हे ॿि गली हिनमें न शॉपिंग माल हा बटर पापड़ी मूंखे न वणी, मां खादी हुई पहिरियों -पहिरियों वई हुयमि त हाणे न खाधी, न वणी मूंखे। मुंहिंजी भाभी मूंखे ॾाढो चईंन पिया। हा मुंहिंजी भाभी मूंखे ॾाढो चवनि पिया की दीदी हलो खाई अचऊं, दीदी हलो खाई चउं पर मां चयोयमि न मूंखे वणे हि नथी, तव्हांखे खाइणी तव त खाओ भली। मुखे अलाए छो वणी न हा मां इअं चयो मान। मां चयोमानि तव्हांखे खाइणी तव खाओ, पापा चिल्लाए पयो। हल तोखे खाराए तो अचें मां पानी पूरी खाइंदुस मां चओमांसि न मूंखे न खपे इहो सभु कुछ। तव्हां मूंखे पानी पूरी खाइडते दिल ख़ुशि थी वेंदो।
मां उहोई चां पई तव्हांखे त ॾाढी वणंदी आ पानीपूरी तव्हां ईअं कीअं पानीपूरी न कयवस।
पानी पुरी त दिल ते लग्यल आये मुहिंजे। ईयं चिपकी पयी आ दिल ते।
त्वांजे दिल ते त छा- छा चिपकियल आ, जूतो बि चिपकियल तव त्वाहें दिल ते त। जूता केर दिल ते चिप्काइंदो आ?
अरे ॾाढो दिल मस्त इएं शू मां वठनि ई न आहियां न। पर ईअं वरितो हुते पहिरीं बार ॾिसां पई मस्त -मस्त शू टंग्यल हुया हिकु नंबर - नंबर,
अच्छा
ऐं लॻियो मस्तु ब्रिट जो मां वठी छॾियो, हुअं लगभग ॾाढी घटि ईयं दिल ते लॻंदी आहिनि और जेकी बि लॻंदी आहिनि सहणी हूंदी आहिनि।
हा -हा पतो आ मूंखे।
हा। ॿियो बुधायो? त्वहा बासण छोता भञो पिया?
मां उहो किचन ती साफ कयां न।
तांई रोटी पाणी थी वई आ, किचन ता साफ़ कयो।
हा रोटी पाणी थी वई।
अच्छा खाई भी वरतव् तां!
हा, खाई वरती सभिनि खाई वरती।
अच्छा।
मुहिंजो ॾेर वञें प्यो न, पढ़ाई कंदो आ ॿा एर, त ॿा एर वञें प्यो हुनजी गाॾी हुयस, त व्या अन छडंण। आया अथसि त रोटी पाणी अॻोपो पताए छॾीसीं।
हा
हम्म
ॿियो ॿुधायो, तां वेंदा आहियो पर ह न कुछ त कुछ त नयो-वयो हूंदो न ते असां खां वधीक कुछ, हिन शहर खां वधीक हुन शहर में कुछ हूंदो न।
न न कुछ काने, तव्हांजे शहर में बढ़िया मॉल-वॉल थव सब कॉम्प्लेक्स थव, हिते कुछ कान्हे। मार्केट बी रुल्यल-पिंयल हिक ही आ किन्नी।
हिते शहर त सुठो आ, पर जिते असां घुमण वेंदा अहियूं न, त हुते पकड़ाइजी वेंदा आयूं संडे ॾींह पो पतो पैजी वेंदो आ पो ॿारन खे, असां हेॾे-हेॾे वया आयहूं।
हांणे त इंस्टाग्रामनि ते वॅट् ते, स्नैप चैटनि ते फोटो विझंदा रहिंदा त सबनीनि खे त पतो पइंदो ई न।
मां न विझ कंदी आंयां इहे सभु कुझु, मूंखे वणंदा ई ना हिन इहे चोचला
न
न, ते बि ॾाढो घट्ट विझंदी आयां हाणे।
अच्छा-अच्छा
रयो आ, ॾाढो घटि विझंदी आहियां स्नैप ते।
हा, बस इयंई फालतू-फालतू जा विझंदी आया पो वरी
हलतू माण्हू मैसेज बि कंदा आहिनि वरी पो न त।
हा न, उई त।
ॿियो ॿुधायो, रोटी-पाणी थी यव तहांजी, खाई शॾव, न?
न, न खादी आ अन्या। सीटी पई लॻजे तॾहिं अऊं ॾिठ्ठो। थोणी नरम थी वई आ। हाणे छा कयूं, नरम खांइणी पवंदी। मां चवंदी आहियां खिचड़ी व जी वणंदी आ छा
कराए सघदा आहियू, लेकिन नरन खे थोङी नथा वापस करे सघूं।
एॾि ॿनरम न थी आ। तो इअं अगर खोले करे रखंदीमांस, त थी वेंदी पर मुखे वणंदी आ न राशन जे चांवर जी। परे रा चांवरनि जी न कई थन न।
हा
ॿियो तांजा घणा, घणा कॉल थी व्यव?
मुंजो हे शायद चोथों ओ अलाए, मूंखे लॻे थो उओई।
अच्छा
तुंहजो न त चौथों, हा पोइ मुंजा ट्रे थ्या आहिन पो उन हिसाब सां। हा त मुंजा ट्रे थिया आहिन। मांजो हिकु पहिरों थियल हो, हुन खां पो मां तहांसा शुरू कयो न।
ॾह मिंट थी वया हिन असांखे भी।
अच्छा थी वया इन ॾह मिनट।
हा, पो हाणे मां लॻायंव छा तव्हा खे?
हा हा, लॻायो भले। हिकु मिनंट भी करे पो लॻाई दव? मूंखे हो बासणन जो छिक्को ॿाहर खणी वञणो आ न।
हा ठीक आ। तव्हां मुखे मैसेज कजो या रिंग करे छॾिजो त मतां खणे।
हा ठीक आ। मां रिंग कंदीमांव तव्हांखे।
हा।
ॿियो?
ॿियो?
खिचड़ी सां छा ठायो अथव? साईं बाबा खे खिचडी सां पटाटो कुछु टमाटो या कुझु रॻियो
कुछ तर थी रह खाई वठंदासीं न त पापड़ पचा खाई करे सिंधियुनि जो फेमस आहे न पापड़।
हा, उहो त ॻाल्हिाए सिंधियुनि जो फेमस पापड़।
हं छा था चवो पया?
उहा त ॻाल्ह आहे सिंधियुनि जो फेमस आहे पापड़।
हा, पर पापड़ ई न अछो हुजणो। हे नरम वारो। अगर कड़क वारो उह ॻाढ़ो ई न त पोइ वणंदो ई न आहे इअं कौड़ो -कौड़ो लॻंदो आहे खाइण में ज़रा थोडो सो।
हुग त वणंदो आ।
हा बि ॾाढा तव्हां त भई ॾाढा नख़रा अथव तुर -तुर ॻाल्हियुनि ते।
अरे मूंखे ॾाढा नखरा मुंहिंजे घर वारा मुहं मां परेशान थी विया आहिनि। झेले ई न तो सके। क अललायश हुन मां कढनि पिया वणी वई आहे अललायश?
फसी पया आहीन हुन खां पोइ बि नथा खॾनि पहिरण।
सही आ।
उूं ई चवंदी अया कॾहिं फिटी करनि घणा ॾींहं रखंदा आसी।
हे, समाधी में हली वई आ या?
केर?
छोकरो सिंदूर मंगलसुतर पाए वियो पतो भी न पयो तस छोकरीअ खे पूजा करण वेठी आ। त
हा सही आ।
पतो ई न पियो अथस बिल्कुल ई पतो न पियो सिदूर बि हड़ी वसि मंगलसूत्र बि पाये वयूस। हिन ह ने ॾिठई भी न केर पाए वियो।
ॿियो ॿुधायो?